हेलो ह त आय के अपन सबके टॉपिक या वैष्णो देवी।
अच्छा।
त जेनाकि अहाँ के मालूमे होतै वैष्णो देवी एक भारतके धार्मिक स्थल ये, ई पवित्र स्थल एक सबसे बड़ा प्रमुख और श्रेधी स्थल यै मात वैष्णो देवी के मन्दिर जम्मू कश्मीर मे स्थित इ मन्दिर सुन्दर और ऊँचे त्रिकुट पहाड़ पर स्थित यै। आ ई मन्दिर भारत मे पूर्ण देशमे बड़ प्रसिद्ध यै, बल्कि दुनिया भर के हिन्दु आर आस्था एक बड़ा केन्द्र यै, हर साल लाखो श्रद्धालु अपन मंशा पूरा करै लेल माता के दर्शन करै लेल आबै आबैये आर वैष्णो माता मे, माता वैष्णो देवी जी बाजु कहां।
हँ अहाँ त बिलकुल सही कहलहुँ, आब हम कनी बताबै छी। मात माता वैष्णो देवी जे छथिन न से पौराणिक कथा मे आ पौराणिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी के असुर के नरसंहार करय के लेल न भ और धर्म के रक्षा करै के अवतार मानल गेल छै ओ विश् विष्णु भगवान के न अत्यन्त भक्त छलखिन और हुनका चित्र कूटा पर्वत पर। एगो पवित्र गुफा में उ राखि। ओ नऽ महीना तक कठिन तपस्या केने छलखिन, जखन। भैरव बाबा, भैरव नाथ नामके एगो तान्त्रिक छलखिन। से हुनकर पीछा केने छलखिन ना तऽ हुनकर माता अपन दिव्य शक्ति सभसँ। वध कऽ देने छलखिन।
ओ।
मरैत समय जे छै ने ओ भैरवनाथ। से छलखिन अपन कुल के अनुसार। हुनकासँ क्षमा माँगलखिन, आब अहाँ हमरा कनि बताबू एकर बारेमें।
देखू बिल्कुल अहाँ सही बजलहुँ। वैष्णो माता जे छै एहिमें जाइ में सबसे जादा कठिनाई होइयै पहाड़ चढ़े में। लेकिन समय के साथ वैष्णो देवी के यात्रा पहले से। बहुत अधिक असान आ सुरक्षित भऽ गेल छै। पूरे रास्ता पे पक्का के। शेड, टीन के छत बनाएल गेल छै जैसे भक्त सबकेँ धूप और बारिश से। ओ बचा सके, रात के समय मे पूरी चढ़ाई करैके लेल। खूब रोशनी के इंतजाम करल गेल छै, जेकर से। यात्री के दिन हो या रात हो कभी कोई। असुविधा न हो आ यात्री प। अपन यात्रा पूरा कर सके, एकर अलावा। अ बुजुगर, बुजुर्ग। आओर बीमार जे पीड़ित आदमी छथिन, ओकरा लागी बैटरी कार। और रोपैब, उड़न-खटोला। के शानदार सुविधा भी उपलब्ध। करल गेल छै, रास्ता में जगह-जगह पर साफ-सफाई, शौचालय, मेडिकल काउंटर। श्रम बोर्ड द्वारा चलायल जाइ छै। जहाँ बहुत ही कम पैसा में। अहाँके साफ, सुविधा, शाकाहारी खाना मिल जाएत, इंटरनेट मिल जाएत, मोबाइल नेटवर्क। मिल जायत, अनेक तरह के सुविधा अहाँके प्रदान हो जायत, आब बाजू अहाँ।
हम आब अपन कहानी कनिक अन्त करैत छी, बताबैत छी। कि माता जे छलखिन ने से बहुत दयालु भऽ कऽ। जेनाकि हम बतेबे कयलहुँ जे ओ छलखिन, की कहैत छै भैरव बाबा। से अपन गलतीकेँ माफी मांगलखिन तऽ माता जे छलखिन से दयालु भऽ कऽ। हुनका वरदान दऽ देलखिन आओर कहलखिन भक्त के। कहलखिन कि जे जतेक आदमी ने दर्शन करय आयत यात्रीसभ। से अहूँके दर्शन करत अ यात्रा करथिन तऽ अहूँके दर्शन। अहाँके दर्शन अगर नहि करथिन तऽ ओ ने हुनकर यात्रा ने पूरा। सम्पूर्ण नहि भऽ पेते, पवित्र गुफा आऔर पंडित के। रहस्य सब होइ छै, माता वैष्णो देवी के मंन्दिर में। कई पारम्परिक मूर्ति नहि। छै, लेकिन ओ जेहो छै एकदम। प्रकृतिक गुफा में छै। आओर ओकर भीतर तीन गो प्रकृतिक च्टाए, चट्टान सभ जे छै। ओकर जे चिन्ह जेकरा पीढ़ी कहल जाइ छै। पिंडी कहल जाइ छै उत तीन पिंडी माताकेँ रूप में दर्शाबे छै। एगो छै महाकाली जे शक्ति और बुराई के नाश करे के लेल हूं जिनका मानल जाइ छै एगो छै महालक्ष्मी जिनका धन, समृद्धि आओर वैभव केँ देवी कहै छै आओर एगो छै माता सरस्वती जिनका ज्ञान, बुद्धि और कला केँ देवी कहल जाइ छै। ई तीनू पीढ़ी पिंडी सभ जे छथिन ने से एकदम सु सुप्रसिद्ध छै आओर एकदम सामूहिक रूपमे माता वैष्णो देवी के कहल जाइ छै आब अहाँ हमरा किछो बताबु एकर बारे मे।
बिलकुल देखु पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पे स्थानीय लोक जे छै विभिन्न संस्थाओं और भक्तो के मुफ्त मे पानी दै छै चाय दै छै लंगर दै छै स्वास्थ्य चिकित्सा दै छै फ्री मे निःशुल्क रहे छै ऊ सब पैर दबाबे वला आदमी अहाँके मिल जायत मालिश करै वाला लोग अहाँके रास्ता मे भेंट जायत बिना कोइ स्वार्थ के अहाँके फ्री मे सेवा करत चढ़ाइ करते चढ़ाइ वक्त जे कोइ यात्री या श्रद्धालु थकके बैठ जाइ छै तअ आसपास सँ गुजरेवाला अंजान लोकसभ ओकरा हाथ पकड़ के उठबै छै कहय छै चलो भाइ कनीयै दूर बचल यऽ माता सभ ठीक कऽ देतहूँ यऽ आपसी प्यार औ मदद केँ भावना
हूँ
सिर्फ यही नै देखे के मिले हैं, यहाॅं आकर एहन लगय कि पूरा दुनिया एक बड़ा परिवार यै दुनिया के कई पहाड़ तीर्थस्थल सर्दी या बर्फालौकिक कारण बन्द हो जाइ छै लेकिन माता वैष्णो देवी केँ दरबार साल मे तीन सौ पैंसठ केँ तीन सौ पैंसठ दिन खुलल रहे छै गर्मी के मौसम मे सर्दी के मौसम मे नवरात्रि के मौसम मे गर्मी के मौसममे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ पड़ै छै क्योकि बच्चा सभके स्कुल केँ छुट्टी भगेल रहय छै आ सर्दिया के मौसम में चारो तरफ सफेद बरफ के चादर बिछल रहे छै बर्फ के बीच माता के भवन नजर कोइ स्वर्ग से सुन्दर लगै छै देखैमे त नवरात्रिके समय नओ दिनो के त्यौहार मे पूरा मन्दिर के मे देश विदेश से ताजे ताजे पुल आबै छै भव्य तरीका से सजायल जाइ छै माता के ई समय मे माहौल देखे लायक होइ छै ई समयमे एक बार जायके चाही देखू माता के दर्शन केला के बाद भक्त अ कटरा और ओकर आपस के अन्य सुन्दर जगहो पर भी घुमे जाइ छै शिव खोरी भऽ गेल पट्नीटॉप भए गेल अ बेगा बहु और डल जिला भऽ गेल। आ अ यात्रा के मिलन भी एहने होय छै। आ अहाँ बाजू ए पर की बाजब अब।
अहाँ बिल्कुल सही कहलौ आ हम कहै छी जे उ तीनगो पिंडी जे होय छै नै ओकरा सामाहिक के रूप मे अपना सब वैष्णो देवी कहै छियै गुफा के लगातार ना उम्म के उम्म अहाँ के लगातार अन्दर जेबै नै तऽ ओय मे पवित्र जल भक्त सब पैर पर छुएत रहै छथिन जेनाकि अहाँ बतेलियै। और जे जेनाकि इहो कैह सकै छै जे ई सब बहुत शुभ मानल जाय छै। यात्रा के शुरुआत और मार्ग के बारेमे अहाँके मालूम याए कि नै। हम बताबै छी वैष्णो देवी के यात्रा जे छै नै से ना जम्बू सम संभाग के एगो छोट स शहर छै कटरा। ओता से शुरू होय छै, कटरा न एगो ना आधार छै शिव शिविर के ज ता नै यात्री सब रुकै छथिन आ ओतऽ अपन पर्ची लै छथिन कटरा स ए माता के भवन की दू उम्म भवन जे छै। ओकर दूरी जे छै नै से लगभग बारअ सँ चौदअ किलोमीटर छै कटरासँ। माता के जे मन्दिर छै। उ भव्य मन्दिर के ओता से जे चढ़ाई काफी खड़ी रहै छै उम्म उम्म एकदम भक्त सबके बहुत सुविधा नै होय छै लेकिन तखनो आब उम्म ए ते सारा सुविधा सब कऽ देने छै। बहुत यात्री होय छै, पहिले के तऽ जमाना मे एते सुविधा सब नै छलै लेकिन आब आब सरकार सब बहुत सुविधा कऽ देलखिन हन बूढ़ बुजुर्ग लै। छोट बच्चा लै, ब रास्ता मे एतेक सुविधा खेनाइये-पिनाइये के नै हय छलै, जल के नै होय छलै आब बहुत भेलै। आब अहाँ हमरा कनि बताबु किछो एकर बारेमे।
देखु यात्री सबके जे छै किछ बातके ध्यान रखै के चाही रास्तामे। अगर अहाँ पहिल बार जा रहल छी वैष्णो देवी के यात्रा करय लेल तऽ अहाँ के ई किछ छोट-छोट चीज छै जेकर ध्यान रखै के चाही कटरा पहुँचे के बाद सबसे पहिल काम जे होय यात्रा के यात्रा परिचय कार्ड आर एफ आई डी कार्ड लेबे पड़ी या। ई कार्ड बिलकुल निःशुल्क होयया। एकर कोई फीस ना लगया, लेकिन ई कार्ड के बिना अहाँ अपन यात्रा शुरू नै कर सक ए छी, अब ई कार्ड ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट भऽ गेल छै, जेकर से अहाँ के इम्हर जाके लाइन मे ना लागो पड़ो। आ यात्रा में हमेशा आरामदायक आ ढीला कपड़ा पहनल करू। जेना अहाँ बोललियौ कि चौदअ किलोमीटर के खड़ी चढ़ाई छै। ओय के लेल ओ पैरो में अहाँ स्पोर्ट शूज पहनल करू। और क्यूंकि चप्पल लै से चौदअ किलोमीटर गेला चढ़ाई केला बड़ मुशकिल छै, अपने साथ एक छोटा बैग रखैके चाही। छोटा से छोटा जेकरा उठाबे मे अहाँके जादा भार ना पड़े। जे मे केवल समान हो जेना जरूरी समान भऽ गेल पानी भऽ गेल बोतल भऽ गेल कुछ जरूरी दबाइ भऽ गेल एक छोटा तौलिया भऽ गेल भारी बैग ले के चढ़नाइ बड़ मुश्किल ये अ मौसम के अनुसार भी कपड़ा पहिने के चाही त्रिकुट पर्वत पर मौसम पल भर में बदलैयै, गर्मी में दिन के समय यहाँ अच्छा धूप होइयै लेकिन रात के समय में हल्की हल्की ठण्डी पड़ैयै आओर सर्दियां में नवम्बर से फरवरी मे यहाँ कडकती ठण्डी पड़ैयै और कभी कभी बर्फबारी भी होइयै ई मौसम मे भारी जैकेट, मफलर, दस्ताना और ऊन मोजे जाना बिलकुल जरूरी यै।
बिलकुल अहाॅं सही कहलौं आब हम अन्त मे इहे बताब चाहब अपना तरफसँ जे माता वैष्णो देवी के दरबार जे छै ने ओतयसँ कोनो भक्त त खाली हाथ नहि लौटे छै, मान्यता ई छै जे एतऽ ने जे सच्चा मनस आबइ छै छथिन ने माता हुनकर मनोकामना पूरा करबे करै छथिन आ पहाड़ पर जे ठंडी हवाई चारू तरफ स फैलैत रहे छै हरियाली रहै छै माता ऊ भक्ति के लीन श्रद्धालु ओहिमे जे भ भक्त सब आबै छथिन ओते कठिनाइ लऽक माता ऊ श्रद्धालु सबके सफर ना आलौकिक बना दय छथिन जीवन मे एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करै लए जाइएके चाही। ई एगो बेहद सुमुख आऔर शान्ति देने व देै वला अनुभव होइ छै। ठीक छै, राखू।